हूं कहलिय हेलो
हूँ
एगो कहलियै पुराइए लिय झूठेके टेंशन एगो पालब जेह बढ़ि जेतै बैन गेलो खा
हूं बैन गेलोउ
बैस जो खाय लेए बैस जो खाय लेए खाइते खाइते बतिया कोनो दिक्कत नै छै
ए पुष्पमों एगो सँ बतियाइ छौ नऽ
ओ आवाज अच्छा बैकग्राउंड अच्छा कोनो बात नै ताबत हम ओना आवाज नै आबै छै आवाज पाछुसँ आयल तहने कोनो दिक्कत होइ छै नेनुआ खाली हूँ नेनुआ खाली भुजने रहि की
ननुआ नै घीरा
हँ नेनुआ एतुक्का वाला भाषा बाजि दलियै
नेनुआ छै नेनुआ छै मगधके भाषा मैथिलीक छै
घीरा धीया घीरा या घिया कहि सकै छी नै रे की तोरी
घी हेलो
आ घीरा अलग भेलै आ एगो होइ छै ने तोरी रे तोरी भिंडी के कहै छै की
हँ तोरी भिण्डी केँ
आओर अथि झिंगनी
झिंगनी झिंगनी केँ तऽ झिंगनीये कहै छै
ओहो घीरे जकाँ ने होइ छै
हँ सजमनिकेँ लोकी
सजमनि अपना सब कहै छियै लौकी तऽ ईम्हर लोक
एम्हर कहइ छै
सजमैन कदीमा के अपना सब कद्दू -कद्दूए न कहतै
नैय -नैय अपना सब के छीयै कदीमा एम्हर कहै छै कोहरा
कोहरा
हँ
ओ एक से एक सरत छै लेकिन अपनासब जेना पहिले जेछै अथीके भट्टा गाँंव सबमे भट्ट ट्टा खूब कहै लेकिन आब भट्टा ककरो मुहसँ सुनबही नै कहतौ सब बैगने कहै छै
बैगन अपनोसब प्रभाव स एडवान्स रहै
जेना रोटिये आब सब कहै छै रोटी लेकिन पहिले हम सब जेना छैय गाँव मे कहै छेलियै सोहारी
सोहारी हँ सोहारी आ तरका
बीसैरो गेलही न कियाकि आब- आब लोग कहनाइये छोड़ देलकै सोहारी सब रोटिेये कहै
सोहारी आ तरकारी
हूँ तरकारी तीमन नै कहलक तीमन बड़ियाँ बनलै तिमन नीमन छै
तीमन तरकारी आब सब्जी लोक कहै छै हऽ झोर कहलक कनि दीन लेकिन आब भै गेलै ग्रेवी समय समय कऽ बात छै लोक में बदलाव ऐल जाय छैय छै एडवानंस भेल जाय छै
हमहीँ तु न बर्बाद केने छी अपन संस्कृतिके रेै
नै नै हम बचै केँ राखै छियै
हऽ अपना सब बचै अपना सब स एक दू जेनरेशन जे छै ओ वहै छै जे जै जेनरेशन में रहैय छै न ओकरा लागै छै हम सब कनी ठीक छियै कियाकि ओ ओ जे छै पिछला वला स कनी ठीक रहेै छै ओकरा से लागे छै जेना हम तु सब सिस्टम खतम कै देलियै भोज में लोटा सब ले जेनै भोज खै खाय ले जे गाँव में जाय छेलिये पहिले याद छौ सब जे जात हेतेऽ खाय ले सब लोटा लै कऽ जाय
बच्चा गिलास बड़का लोटा
बच्चा गिलास बड़का लोटा स्टैंडर जे आबै है अपना अर गिलास बड़का आदमी लो - लेकिन हम तु जे छै लोटो लें जेना छोड़ देलि है आब स्टाइल छै जेबी में हाथ दै केँ एकदम जींस पेंट पहिर केँ गेलों भोज खाय ल
गिलास गिलास नै देतौ तऽ माँगबो करै छीही न
हु आ बैठे लऽ नीचा में बैठे लऽ पहिले लोक बीर पर बैठैत रहै आब बिरी तीरी हऽ
पुआर कऽ नै बनै छलै
हऽ पुआर कऽ बिरी तऽ बै बीडि़यो बाँटे लए एगो आदमी रहै छलै नेै रै
हऽ बेड़ा बाटे लय एगो आदमी रहै अब आब
लेकिन एगो बात पता छौ धीरज जेहन अपना सब कौ यऽ चूड़ा दही केँ भोज होै हमरा नै पूरी सब्जी अहोन भोज लागै छै बड़ियाँ से जे चूड़ा दही सब्जी सब अपना स बनै कऽ करेै भोज
हऽ अपन अपन ओनाही पसन्द कऽ बात छै बहुत आदमी कऽ आब दही एते खराब भेटै छै न
उहै न उहै हऽ बस ओतैहे से गड़बड़ा गेलै जहिया से डिब्बा आब लग लै तहिया से चूड़ा दही गरबड़ा गेलै
दखिन की बात भै गेलै गांवो घर में लोग माल जाल बेसी पोसनाय छोड़ देलकै हन केँ राखेै जे पहिले हरेक घर में लगभग एगो दूगो मतलब दलान दरवाजा पर रहबे करै गैऽ महिस
आ नै इहो न होइ छै एतेक मेहनत करला कऽ बाद जमलै कि नै जमलै
हँ हँ जनक ट्राई केने छलै खबरी लाल वला भोज हमरा टोल म उपलैन म पछिला साल जा बेर ठाकुर कऽ रहय उपलैन विजय ठाकुर हँ ओ है बेर अपने से सब पौरने छलै सुधा वाला लेकिन दूध आइन कऽ ओकरा पौड़े छले तऽ तड़ैके लेल की केलकै तौलाके पहिले बढ़िआँ सोनहेलकै सभचीज नय छौ ओर ओय में जे छै ने मिरचाइ आ घी के मारलके पहिले छौका तौला म
हँ या ऊपर से जे भी पता नइ के छै एहन मिरचाई जे होय छै ने सुखलका वाला मिरचाई और घी के छौका मार के दूध पौड़लक दही लेकिन बढ़िया से जमे नय पेलै आ जम जे नै पैले ओ जे घी के छौंका मारलकै
हँ
खराबी के गेले महक लागले अलजीवे टाइप कऽ लगभग कत्ता के बर्बाद भेले मतलब लगभग बुझ ने तऽ सबटा दी फैेक लागतै निचामे
लेकिन ई तऽ हम पहिला बेड़ा सुन रहल छीय जे घी अथी ओ तऽ ब जमलाक जमला कऽ बाद मारलो जाइ छै
वएह तहन भए सकै जमलाे बादे मारने हेतै बुझलीही एहन हमरा किछु ध्यान नय छौ दही जमलाके बाद मारलकै कि पहिले लेकिन के लेकिन तैयो जे स्वाद पेहलुका भोज सब्जी सब म छले आब नय आबै छै साफे
हूं से बात तऽ छै
आलू कोबी कटहर आलू परवल सभ सब्जी जे चूड़ा दही के भोज रहै अलू परवल आर के सब्जी कदीमा सब मिक्स के कऽ जे छै सब्जी बने बाप रे कते तब दही हपोएह के लोक खाइ ह एकदम सब्जी बिच में देए दऽ सुर सुर मारै छै दही घींच देलक पाँच मिनट के अन्दर में दू किलो
बहुत पहिले ठीक
तू अपना उपलैन में
आब मेन बात छै कि गहूमो सब जे रहतौ चावले सब जे रहतौ सब में ततेक खाद रहै छै आब तऽ स्वाद रहबे ने कर कर
हँ उएह बात छै
गाँवं के सजमइन खइही एतऽ के सजमइन खाइ कहीँ बहुत फर्क आबै छै गांउ में खेलियै सजम एते मस्त लागलै एतुका लागल किछ सुवादे नय छै
एतुका घीरोे कऽ रहे किछो क गाँवो में लेकिन जे दोकानमे बिकाइ छै ओहिमे आब नय रहै छै ओ बात जे अपना रोपने छी अपना बाड़ी झाड़ी में चार तार पर चार तार पर अगर लत्ती छौउ पसरल तऽ ओकर स्वाद अलग होइ छै
कथि
चार पर अगर कोनो छौ अपना चार सब पर लऽ ई सब तऽ ओकर स्वाद अलग भेल हँ लेकिन ई जे छै तू बाजार वला गोउओ म सबटा कले बला भेटे छैय खायल बै कैट गेल हन कि हँ हेलो
हेलो
हँ आबै छौ तोहर आवाज रे
आवाज बहुत कटऽ लगलौ
लेकिन तोहर आवाज तऽ आबै छौ पता नै हम हमर त पता नै किया कटै छै एप मे बड़ी दिक्कत छै यार नेटवरको फुल छै आवाज कटै छै ई सब लागै या कैटजेतै पैसा देबो नै करतै
हँ----------जा विक्रम भाईजी किमहर छैथ से
विक्रम भाइजी ओय रूममे छथिन
तऽ विक्रम भाईजीआब हमरा पर जोर नै बतिया दू डेलै
कएगो काँल भेलो तोरा प
हमर तऽ उएह आइ तोहर तेसर छौ एगो बिक्रम भाइजी
बिक्रम भाईजी से त एकेगो भेल बिक्रम भाईजीे ओना पुरैयए बला छै अठाइसोऽ बिक्रम भाईजी के भए गेलै साद छबीस गो
कहलखिन दूगो बाँकी या
हँ दुयए गो आब बाँकी छै दूगो कए के पू दूगो तऽ बंटैयो से बचले छै हुनका तऽ पूरायो देथिन
हूँ
हु कोनो एहन नै छै हुनका प्रकाश भाईजी स बचल छै हुनका मैर
छैय ओरियाहा लेकिन होइ छै जबरदस्त
हँ हँ होरियाहा तऽ काली पूजा टाइम मे जे होइ छै
तऽ होरियाहा के नाम होरियाहे छै कि दोसर किछ छैय
होरियाहे छै सुगर के जे रगड़ै छै महींष देखै लए अपना सब जाइ छलियै उ ओमहर हमरा टोल जे आबै छलहीन तू देखै ला
अ हमर टोल मे तो राम जतनके भैयरी नै छौ ओत लागे छैय सुगर के मारे मारि हाथेसँ मारि मारिके लागै मारि दै भैंसके मारतै
अपने स माएर दैय
अरे लागै कि एना के मारै के महिंष सुगर के
हु हु हँ हँ एखन
उ
कोसन सब मिलौलहिन कि नै कौहलखा बहुत गलती छै ई बत्तीस गो क्वेश्चन जे वायरल भेल छौ
हूँ
ओय मे हमर तेरह टा गलती छै
तखन तऽ हमरो तऽ ई हेबे करत पता छौ ई तामबा स ताम्बा सबवला ओसब गलती मारि देलियै अरे ओसब हमरा लगलै ओ तऽहि हेतै पता नै की रहै
हुँ खैर तैयो लागल उएह छै तेरह गो एम्हरे भए गेलै तऽ उन्नैस ओम्हर अड़सठि गो मे तऽ ओहि हिसाबसँ मानि लिहन तऽ बीसगो और कम स कम
लेकिन एगो चीज सहीमे छैय तैयारी भटकै कऽ नै चाही
हँ जे रहू एगो फ्लो मे
परसु ई ई सब बहुत खराब छै अगर उही जेना नहियो भेलै आ लागल रहतै रहै अए म
हँ कोनो कोनो एगो डाइर पात पकड़ कऽ चलबहीन तऽ ओ रास्ता ठीक रहै छै
ई बात हम सही कहै छी आई टी आई कै कऽ हम हरदम पचताइत रहै छी किए कि एगो मोन भै गेल छै ओ म आसानी से कहु नै भै जाय
हु लेकिन आई टी आई के यूज तू कै सकै छी ए एल पी वाला एखन एग्जाम छौ बड़ियाँ स तैयारी ट्रेड कऽ ठीक अगर रहतौ तऽ किये की दिक्कत छै लोको पालेट मे की दिक्कत छै नौकरी एखन सब स पहिले जरूरी छौ न लेला कऽ बाद बहुत आदमी एहन देखलियै हन लोको पाइलेट से ज्वाइन केलाे बाद दरोगा सब बनलै हऽ तैयारी करै छलै बहुत हँ किछ नै बैन पेलै जेना कुन्दन भाईजी सब जहन अथि केलखिन तऽ टेक्शियन मिल गेलै तऽ आरामवला नौकरी मिललै तऽ सुस्तै गेलखिन
ओहे न छै
लेकिन बहुत करबो तऽ करै छै जकरा ओहन जुनून रहै छै
बहुत नै करै छै
नै तऽ एल पी ओ कोनो हार्डे छै रे
ए एल पी वैह न हऽ सब स्टेट छै साइको छै लेकिन
साइको में पाँच गो बैटरी छै
हऽ आसान ई छै जे पहिला स्टेज तोरा आसानी से क्लियर भऽ जेतौ ओइकेँ लेल पड़हैक कोनो काज नै छैय जे तोहर नॉर्मल तैयारी छौ ओइ में भऽ जेतौ
कनि टफ एलै सेके़ड लेवल में अगर जे ट्रेड क्वालिफाई कै गेलौ ओकर रिजल्ट साइकोे कऽ लेल हंड्रेड परसेंट छै हे
ई गप पर रुपै थोड़े देतौ
किया नै देतै रुपैआ से किया रुपैआ दुआरे हम थोड़े बतियाय छी हम अपन गप नै करब
नै यैर पर जे करै छै उहे पर करिहै
रुपैया कऽ लेल नै कोनो ट्रफिक थोड़े देखै छै
अच्छा
चल सामान्य बात चीत तऽ कै सकै छै इ सामान्य बात चीत हमरो नै देखबै छै देखबैत रहै जे से हटा देलकै यार
जो बाइ
ओहो दिक्कत छै आब जो बाइ सब कऽ कही गैर में लै लेतै तहन तऽ एकोगो कॉल नै पूरा
धू बड कंट्रोल करै छियै तैयो निकलि जाय छै हमरा तखन स मोन म होइ छलै
हँ कते बेर